तऽ ठीक
ठीक छै,
की सब हो छलियै हँ हँ हम ठीक छी सखी अहाँ कहियौ।
हमहुँ ठीक छी, तऽ हँ किछु नहि बैसनाइ होइ छै अहाँ कहियौ,
बस हमहुँ बैसल छलहुँ तऽ कहलियै कनि सखीके फोन कऽ लैत छी,
ह नीक केलहुँ याद केलहुँ से
हँ बौआ ठीक अछि
हँ बौओ ठीक यै
कए साल के भऽ गेल हेत बौआ-
बौआ एखन चौदह महिीना के ये
चौदह महिीना के भऽ गेलै ने
हँ चौदह महीना के भऽ गेलै।
देखियौ देखते देखते एते ट के भऽ गेली ने
हँ देखते देखते बड़का भ गेल।
हँ और अपने दू दियादिन छिने अहाँ स सखि
हँ हँ हम दू दियादमी छियै हम छोट छियै हमर से हँ हम छोट छियै,
ओ तऽ बड सुंन्दर फोटो तोटो अहाँके दियादनी लगबे छथिन मोबाइल सब पर
हँ हँ, हमर घूम
कनकी
हँ हँ ओ घुमय लए गेल छथिन ओ कनि गेल छलखिन हे वैष्णो देवी गेल छलखिन हेँ। आ ओहिके बाद फेर ई खाटूश्याम जे छथि
बहुत नीक बहुत नीक।
हँ उम्हरे घूमे लए गेल छलखिन हे साल मे एक बेर के घूमेय लए जाय छथिन ओ
बहुत नीक बहुत नीक बहुत नीक बात कहू अपन घुमि फिर लै छथि ने
हँ हँ। हँ हुनको एक साल अथ बेटा छनि एकटा दू साल के आब हे तेन ओहो अठइस जून के दू साल के भऽ जेथिन ओह
अच्छा ओहो दू साल के भऽ जेथिन ने। बढ़िआँ छै तऽ दियादनी एखन अयलथि हेँ नय
नय आब एथिन
भऽ गेल हेतन एक महीना गेला की
हँ एक महिना सँ बेसिये भऽ गेलनि
अच्छा आर सखी गाँव में अहाँके के सब ब ससुर हेता आर बुढ़िया साउस हता
हँ हमर ददिया सौउसु छथिन ससुर छथिन हम दुनू दियादनी रहै छियनि।
ददिया साह अहाँके कए साल के ल लगभग मे हेथिन
ओ नब्बे तऽ प्लसे हेतनि पर अपने सँ सभटा कऽ लैत छथिन।
वाह वाह बहुत नीक बहुत नीक आ एखन त साउस अहाँ के ददिया सौस अही सभ संगे रहैत हेथिन
हँ एखन हमरे सभसँ नय रहैत छथिन हमही सभ रखने छियनि
बड्ड नीक नय सखी से तऽ बड्ड नीक करैत छी,
हँ कहै छै बूढ़ के सेवा केने बहुत नीक होइ छै,
नीक आ इह तऽ कर्म अ जे अहाँके जमा रहत
हू हू
हँ एहिमे जन्म इएह तऽ छै जे बूढ़ सूढ़ के सेवा केला तऽ इएह कर्म के तऽ फल छै देखियो ऊपर केो किछु नय लऽ क जाइया लऽ के जाइया तऽ सिर्फ एकटा कर्म जे अहाँ एखन अपन ससुर के
हँ
हँ हँ नय आब नय बुझलियै घरमे अहाँ बुजुर्ग के केने अयबै भूखे तरसँबै आ मन्दिर मे अहाँ धर्म करब पुण्य करब पूजा करब पाठ करब तऽ कोनो फलित नय
नय नय ओ कोनो सफलता नय छै सफलता इएह जे बूढ़ के सेवा करू सबस बड़का सफलता
ददियाआ सासु के सेवा ददिया सासु के अहाँ के तऽ अपनो ससुर छथि ददिया सासु छथि इ अहााँ पता य अहाँ के बहुत बड़का धर्म ई जमा भऽ रहल ये इएह धर्म अहाँके रह जे हमे सा बेर विपट मे हँ बेर विपत हिमे इएह धर्म तऽ अहाँके साथ देत आर दुनिआँ जहाँ देखने छियै हाय राम हाय राम पाइ पाइ करै छै लेकिन ओहिसँ किछु होइत छै किछु नय होइत छै
नून रोटी खाउ साथ मे रहू सुख सँ रहू
सुख स रहु बहुत नीक बहुत इ बहुत नीक करै छै सखी इ वला बात ई चीज त अहाँ बड्ड नीक केलहु बुझलहुँ आर सब कहियो सखी तान की सब भऽ रहल छै
किछु नय भऽ रहल छै बौओ बैसल ये बौ खेलाइ यए हमहूँ अहाँके फोन आयल तऽ कहलियै कनि बतिया लै छीय
ब्ड निक कलहु तैँ ने हमहँ कहलियै जे सखी एखन बैसले हेती खेनाइ पिनाइ तऽ भइए गेल हेतैं
हँ खेनाइ पीनाइ भऽ गेल गेलइ बैसनाइ भऽ रहल छै कनि
बहुत नीक बहुत नीक तऽ बौआ अपन खेलाइ छथ ने
हँ बौआ खेलाय छैथ
हँ बौआ प बौआ बाबूजीसँ बाता तित करै छैथ कि नै फोन पर
हँ बाबूजीसँ खूब बात करै छथिन बाबूजी के चिन्है छथिन बात करै छथिन
बहुत नीक वाह एकटा तऽ धिया पुता के अपना बाबूजी से लगाबे किछु आओर अलग होइ छै ने
हँ बौआ के मैट में खेलनाइ बहुत नीक लागे छैन
बाह ई ई खेल आब कहाँ छै सखी इहे खेल ते छै जे गाँं घर में रैह के छै गांव घर में मैटि् पर खेलाय छै से बाहरिया धिया पुता ओ सुख कतऽ बुझतै सखी
हँ सबस बड़
घर मे माटि पर खेलेलौ धुपेलौ मैट लगेलौ आ जाादीसँ खेललौ
ओएहे बच्चा निरोएग रहै छै छै जे मैट मे खेललक सभसँ बड़का दबाइ छै मैट
बड्ड नीक बडड सबसे बड़का दबाय छै मैट आबक बच्चा सब देखै छियै? बहरिया जे सब रहे छै आ गांव जाए छै त जहां एक सप्ताह रहत तऽ गाँवमे तऽ ओकरा सबके देखै छियै हाथ पेर सबटा सैड़ सूर जायत किया तऽ कहियो मैट लगले ने रहै छै
ह हुनका सबके ओते कहे छथिन गांव के पैने ने सूट
हां तह हां तै हुनका सबके ओ आब अथी शरीर में एजे अथी एजेस्ट भैये नै पोबै छै, भाय अखनो गांव-गम गांव-घर गावे घर छै। आ जे गाँव-घर में आनन्द छै।
त छै
छहीयै की आ जे गाँव-घर के आनन्द छै से बाहर के कता सखी।
हां एखनो गांव-घर में एखन त खूब भोज के सीजन यै।
उपनैन सबके?
हां त आइयो अथी यै कुम्हरन यै तै कुम्हरन के भोज ऐल छैन ससुर जी के तीन जगह से।
आइ अहूँ सबके दिश बहुत ओ कुम्हरेन कुम्हरन छै नै
हां बहुत छै, लगे मे घरे लग छै।
हां हमरो सब दिस त एनाहिते यै।
हां इहे सब रमन-चमन छै, नीक लागैत रहै छै, देखै सुनै
हां आ ई चीज बहिन सखी जे ई चीज जे सब बाहर मे हेता से सब थोड़े ई सुख बुझता।
नै ओ सब कता बुझता।
तै न जे छीयै सुख गाँव-घर
बाहर मे कतो नै भेट सकय यै अहाँ के ओ सुख सुविधा।
यार कतबो कियो किछ क देता अपना कुल देवता के गाँव-घर में छोइड़ के बाहर में जे करता कूनो त ओ चीज थोड़े ओहन रमन चमन होइ छै हा अहाँ देखाबटी जीवन जीब सकै छी लेकिन जे गाँव-घर के अपन समाज के बात छै ओ बाहर मे नै जी सकै छी
नै गाँव में अहाँ सुबह उठू तकर वातावरण अलग अहाँ बाहर में रहू तकर वातावरण अलग
अलग-अलग बर नै बर
सुबह उठू आ ये हम्ही जे उठै छिये सुबह सुबह उठलो पहिले भगवती के सराय-बाटी केलौ तै के बाद फेर ददिया सौस के देखलो तै के बाद उम्म ससुरजी के चाय-पैन देलो आ तै के बाद फूल-तूल तोड़ के फेर पूजा लै रखलो सब चीज तै के बाद फेर बौवा के केलौ।
तै सखी अहाँ के तै सौस नै छैथ न
नै हमरा सबसे बड़का दुख उहे ए जिन्दगी में सौस नै छैथ।
आब की करबै सखी किछ लिखल अपन नसीब में लिखल रहय छै भ सकय यै अह हुनकर सुख अहाँ के नै छलाए या अहाँ के सुख हुनका नै छेलैन।
हा-हा सेहा छलै यै।
हां सबटा लिखल छै, अहाँ के लिखल छेला नसीब में जे ददिया सौस के अहाँ सुख दियौन। हुनकर आशीर्वादी अहाँ पर पड़ै तऽ जे अहाँ के कर्म यै से भ रहल यै।
हां-हां हमर ददिया सौस बहुत ठेहगर छथिन, बउवा के छ महीना तक वहे रहलखिन्ह, रखे छलखिन्ह। हुॅं
देखियौ।
सबटा करै छलखिन्ह ए ओहे, अपन रखलैथ, सुतेलैथ। अगर जेनाकि हां अपने सबटा करै छथिन नै केहु के आ ओ अहाँके अथियो किछु बुझेबो करता जेना अपना सबमे होइ छै पुराना जमाना के, के लोक सब
जे अपना सब नै बुझै‌ छियै कुनु चीज त कहथिन नै हम सब हमर हम सब त ई केनै छी, हम सब त ओ केनै छी। अहा सब के एनाहे लागे मतलब नीक बेजा बुझबयो में बहुत नीक। छथिन हँ आ सब चीज मे हँ बहुत ठेहगर छथिन
तऽ सखी तहन तऽ पुरनका जमाना के कीसो सब सुनबैत हेती।
हँ बहुत खिस्सा सब सुनबै छथिन।
कोनो एहन खिस्सा नै याद यऽ हुनकर वला। जे कोनो एहन हँ जे कोनो एहन खिस्सा जे लोक कहै छथिन। से सब वला कोनो एहन खिस्सा नै यय द यै।
नै ओहन तऽ किछु एखन यएाद नै ओक्ष बौए सने जाादा टाइम दैत रहैत छथिन। बौआ अपन बौए सने बतएलैथ
हँ ठीके छै तहन तऽ।
हँ बौआ जेना आब खेलैत रहे छै आ हम खाना बनबैत रहे छियै। तऽ ओ हुनका पीछा बौआ के पीछा लागल रहथिन।
तऽ सखी अहाँके बौआ तऽ आब बजैत हेती।
हँ बजै छथिन आब।
हँ की की सब बैज लै छथि।
ब अथी कथि कहै छै सभके नामो लै छथिन। अपना मे जेना गोर लागैत छी तऽ गोरो लागै छथिन ओ सभ के हँ अपन जे मिथिला के छै से सिखबय के पूरा कोशिश ये।
नहि बहुत
कि बाहर जेतै तऽ अपन भाषा अथी सिखबे करतै पर अपन मिथिलाके जे छै। तऽ के छी अहाँ जे अहाँके जन्म भूमि ये
बहुत नीक करै छी आब। अपन हम तऽ इएह कहब सकी आइ काल्हि जे बाहरोमे रहैएा हमर तऽ ई तऽ वएह सुझाबी भा। अपन मातृ भाषा नहि छोड़ू आइ। बहरिया लोक सब जतय जायत लाज होयत ओकरा सबके अपन भाषा बाजमे। अपन भाषा बाजबमे किए लाज हयत भाय हम मिथलानी छी तऽ मिथिलानीए भाषा बाजब ने।
ह एक एकर पप्पो। कहै छथिन एकर बाबूजी कहे छथिन कि पहिले अपन भाषा बौआ के सिखबियएऔ ताहिके बाद जे हेतै से हेतै अपन भाषा सभसँ नीक छै। आ बच्चाभ छोट रहत तऽ अपन मिथिलाके भाषा बजत तऽ कतेक सुन्दर लागत।
बहुत नीक आ नहि बुझले सखी आइ काल्हि हमरा अहाँ। के जएह देखते बच्चा सब सएह ने करतै।
हँ
अपने सब जएह करबै सएह बच्चो सब करथिन
हँ जे अपना सब सिखेबै जेना अपनासभ बजबै। तेना बच्चो सब बजथिन आब जेना हिनका आब सीखै छथिन न केओ कहे हमरा एहिठाम केओ कहै छथिन जे जाइ छी तऽ इहो कहै छथिन जे जाइ छी।
देखियौ बुझियौ।
आब हँ तऽ आब कोनो चीज कहबै बाबू तऽ कहथिन की
तऽ बाबू कहैत हेबै बौआ कहैत हेबै तऽ ओहो बजैत हेतै।
हँ हँ हँ आब जेनााकि हँ। अथी आबै छथिन चाची सब आबै छथिन ओ कहै छथिन बुच्ची।
बु्चि।
हँ बुच्ची। छीी तऽ ओ कहे छथिन ई कहे छथिन हमर जे की की
अच्छा देखियौ से सब बाजि लै छथि।
हँ से सब बजै छथिन।
अच्छा तहन तऽ ब् सुन्दर तहन आ अखन बजैत हेत ई तऽ तोता जेना बजैत हेती
हँ। जे बजबै अह अहाँ कहबै कि हुनकर अहाँ तोता छी तऽ ओहो कहती अहाँके। तोता छी,
हँ अपना मैथिलीमे तऽ सुगा कहैत छै तोतााके।
हँ हँ।
तऽ सुूगा जेना बजैत छथि ने
हँ सुगा जेनाबजै छथिन जे हमरा राज म ता कहैत रहै छथिन ने इ ते सुूग्गा भए गेलखिन इ बुढ़िया पाखरि भए गेलखिन
एक दिन अहाँ से न एहिनाहिते बात करैत रही तऽ पाछा से बौआ के आवाज अबैत रहे जेकर बौआ कहैत रहे कुकुर
हँ हँ से बड़ बय छथिन कुकुर जेनाकि आब हमरा सभके हमर ससुरजी महीष रखने छथिन दूटा आ महीष हँ महीष के बच्चा छै हमर ससुरजी कहै छथिन जे अपन काज मे जे लागल रह बाड़ियो झाड़ी हमरा खूब फैलि गेल यै तऽ कतहु हुरा ससुर जीके नय निकलैके जरूरत पड़ैत छैन उएहे बाड़ी झाड़ीसँ जनेर तनेर कटलैथ हुनका महींष सबके देलथि तऽ आब ई जे देखै ई जे देखै छथिन तऽ